हेलो
जय हलो जय झूलेलाल दीदी,
जय सचदानंद कैसे है
वञेसि न, में मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो?
बढ़िया-बढ़िया
छा प्या कयो?
मां हाणे पंहिंजे कारखाने मां आयम
असा हाड़े पाड़ कारखाने मां आयायो, अच्छा कारखाने में हो अॼु?
मां रोज़ वेंदी आहियां।
ह त न महिल शाम मंझंदि जो थोड़ो आरामु बि कंदा आहियो न।
बसि हाणे शाम जो हाणे, हाणे घरु पेजे घरु जेको बि कया मां।
अच्छा घरु हा, त अॼु आराम न कयोव?
मां उथदी देर सां आया आराम कहिमल क्या। असां ऊथंउ देर सा कम त सभु असांजा दें
हा सही ॻाल्हि आ।
ह न ॿियो तां ह न तव्हां निॾ
हा थोड़ी देर लेट यम हाणे मोबाइल क ता थोड़ी देर लेट यम सभु कोई मोबाइल ही पयो तो हलाए, त निंॾ ईंदी छा? हा त निंॾ ईंदी ई कान्हे। त हाणे इअं थोड़ी देर लेटी वठदम। कॾो को रोटी वोटी थी आराम बि थी वियो आ हाणे त थोड़ी देरि में चांये ठाहे वरी हाणे सुखमनी आ उते वञिणो आहे।
सही आ व वेंदा आहियो सुखमणी पाठ में?
हा सुखमनी पाठ मे वेंदो आ न।
न सुठो आ सुठो आ थोड़ो करम धरम बि कंजे।
हा, बस खाई पी रोटी खाई पी रोटी खाऊं छा? हा त हाणे
पर कंहिं बि शइ लाइ जीअं मज़ो अचे
हा अ साओ जुमो आ न साओ जुमो आ न अॼु त सतसंग हा, साए जुमे ते आंटी पंहिंजे घर सुखमनी कराईंदी आ त ॿाहिरि वई हुई त हाणे आई आ त अॼु मैसेज विधो थई त वञूंसि ताज हा, उहा कराईंदी रहंदी आ चंड ते ऐं साओ जुमो
हमम अच्छा, ॿियो ॿार वेठा अथव?
थी अचऊं त हूअ वञो त न ॿार काथे वेठान, मुंहिंजी छोकरी त वई आ न अकोला घुमण, पूफीअ ॾे वईया। हा बाक़ी छोकिरो दुकान ते आ, हा
अच्छा
अं घोट बी मुंहिंजो वियो आ कम ते हा, उहो बि लाइनिंन जो कमु हूंदो अथसि न त हली वेंदो आहे केॾी महिल खणी छुट्टी हूंदी तसि भई हितां जो लोकल कमु न त ॿाहिरां जो कमु हूंदो तस सुबुह वेंदान राति जो अची वेंदान हा
हा सही आ, सही आ माण्हू रोटी पंहिंजी हलाईंदो रहे न उ क थपनि
हा
कमु हलंदो रहे
हा हा, सभ जो कमु हलंदो रहे
हा, तव्हांजी हो इन टास्क हिकिड़ो पूरो थी वियो अथव?
हा मुंहिंजा हाणे हअं मां त थोरी ॿ टे ॿ टे कल्ह त पंज कौलियूं नथी पायूं हुयूं मुंहिंजूं पूरियूं
अचछा हम
सभु कोई बिज़ी बिज़ी हुयो त चङियूं कॉलियूं कयूं त लॻनि बि न पियूं कंहिंजा कंहिंजा टास्क लॻभॻि थी पूरा थी विया त हर घड़ी मैसेज पियो अचे वरी कंहिंजी कंहिंजी वरी फोन लॻाए त बिज़ी बिज़ी पई अचे त कल्ह टास्क पूरो थियो ई न हुयो।
मुंहिंजी कल्ह पंज थी वयूं हूँ
अच्छा
ऐं कल्ह ॾह बि थी वयूं शायदि
अच्छा त मतलबु घणियूं मतलबु घणिय घणियूं फ़ोनियूं करणियूं आहिनि?
आख़िरी टास्क टीह मिलंदव।
अच्छा ऐं टोटल फोनियूं कुल घणियूं करिणयूं पवदियूं आहिनि? अच्छा टीह फोनियूं करणी आहिनि टोटल।
हा पोइ तव्हांजे में अकाउंट में आ पो तव्हांजे में पैसा अचण चालू थी वेंदव।
अच्छा मतलब टास्क पूरो थी वियो असांजो कंप्लीट थियो न पो वरी नथा करे सघूं न।
न पो चैटिंग चालू थींदव। पो तव्हांखे चैटिंग मिलंदव सिंधीअ में चैटिंग कयो।
अच्छा सिंधी में चैट्टिगं क
सिंधीअ जो चटण हा सिंधीअ सिखणी पवी न चटी।
हा
क्लासिस बि चवंन था चालू थींदव हिन में ई इी क्लास खणी त क्लास बि कयो।
अच्छा त इहो त ॾाढो सुठो आ, पो क्लासूं वलासूं चालू थींदियूं त।
ट्री महीने क्लास हूंदी
हा
मां बि सोचियो अगर भई चालू थी कोई चवंदो त मां ज़रूर कंदसांस।
छो की ॾिसो त मुखे ईंदी आ
हा
पेश आहे की हिन में छा आहे सिंधी में थोरी मात्रा वात्रां सिंधी असां हिंदी त लिखण अचे थी न
हा हा
थोरो सिंधियुन सिंधियुन जो मात्राउन जो थोरो फ़र्क आहे मुखे अचां थी कीअं लिखबो ईअं कुछ त उहो बस थोरो सो लिखण असां जल्दी सिखी वठदा असांखे टाइम न लॻंदो।
हा
त उहो अगर चालू थी क्लास त मां कंदम
हा सही आ न भई असां पंहिंजो त लिखण त ईंदो पढ़ त पढ़ी त वेंदा आहियूं पर पढ़ी बि असां सौहलो न वेंदा आहियूं। थोरो ॾुखो पढजण दो आ। ह त उहो पो असां सौहलो थी वेंदो
मुंजी अॼ पंड्रहन फोनन जो टास्क पूरो थी वेंदो।
अच्छा अगर तव्हां ल कंटीन्यू लॻा पया आयो न तव्हां? असां नथा वेहूं न हेतरो।
मां त न कंदी बायां बाक़ी व शाम जो वरी थियूं हिन शाम जो कंदी आहियां चार पंज। शाम जो फ्री हूंदी आयां न मां
हा-हा
शाम जो कंदी आयां ट्रे चार, पंज
ऐं असां बि काथे हाणे मुखे ऑनलाइन जो थोरो घणो कम आहे। त उहे बि कॉल्स आहिन त उहे अन मां कया ई कानन कॾहिं ई कानन उहे उहे ॾह कॉलियूं पयूं आहिन हाणे सुखमनी पाठ ते वञणो आ ल, हा त थी विया शाम जा इहे वरी मार्केट थोरो कम आहे त उते वञणो आहे त कीअं थींदो
कम बि आहे त हेॾ हिक ते ध्यान ॾींदो न माण्हू। मुंजो ॿियो कोई कम न हूंदो आ न मां हिन ते ध्यान ॾींदी आयां अऊं ॿी ॻाल्ह जीअं ॿियो कम बि चाकलियूं ठाहिणी थियूं या कुछ बि त फ़ोन ते बि ॻाल्हाईंदी आया मुंजो कम बि थी थो वञे।
हा
भाई मुंजो हथ जो कम आ, मां फोन ते बि ॻालाया थी।
हा सही आ, न न वरी मुंजो कम हिन करे उहो मां चयो एतरो कान्हे रेगुलर में हाणे अॼ आयूं हिन कॉलिंग हेॾन ॾींहन में न हुयूं, हा।
तव्हां केतिरा? ॾह मिंट कंदायो, ॿारहां मिंट कंप्लीट कंदायो कि ॾहें मिंटे यो कंदायो?
न भई मां त कोशिश कंदीयां ॿारहां मिंट साम्हूं वारो रखी तो छॾे त पो मां नथी चई
न इअं न कंप्लीट कंदा कयो, साम्हूं वारो रखे बि त चवंदा कयोस न ॿारहां मिंट कंपलीट कर।
हुन हाणे हिकु ॼणी ॻाल्हायईं मूंसां दीदीअ त चयोमां बारहां मिंट कंप्लीट करणा ईनि त उह रखे पई पहिरियों ई ॿ ॾह मिंट बि पूरा न थियास जबकि, त चयमां न बारहां त कंप्लीट कयो, त चईं न मूंखे मुंहिंजो अर्जेट कॉल आयो आ त मां उहो रिसीव ती कियां। न मां तव्हांसां पो ॻाल्हाईंदमि वरी त रखी छॾियईं, अञा ॿ ट्रे मिंट हुया हा, त मांजे तरफ़ सां त रखजो कान रखजो त साम्हूं वारे तरफ सां, हा।
हा
त मांजी ॿारहनि मिंटनि ते ई कटजी फोन।
असां नेट जो क नेट जी प्रॉब्लम थे ती त ठीकु आ, न त पो लॻभॻि ॿारहं मिंट मां क करे ती वञा पई।
हा
वैसे नेट
ऐं तव्हांजे लाइन नेट जी प्रोब्लम थे ती बरोबरि तव्हांजे पासे त
हा, असां वटि आहे नेट
हा कटजे ती तव्हांजी विच -विच में आवाज़ु,
हा, प्रॉब्लम थे ती त उहा ॻाल्हि अलॻि आ, बाक़ी न त असां हूअं कंदा आहियूं।
अच्छा, हा त तां कोई कमु ता कयो छा हाणे वेही?
कोई कम नथी कियां हथ में ई मोबाइल आ, घुमां ती ंहिनमहिल फ्री आहियां अउं उतेई ती घुमां जिते वाईफाई लॻल आ, जिते वाई फाई लॻिल आ उतेई पई ती घुमां।
अच्छा -अच्छा।
अर हिनमल मां फ्री आहियां।
हा, अउं कम थी वियो कारखाने जो, अॼु पापड़नि जो?
हाणे मांजो जेको मेन हुयो मां करे आई मांन ती, बाक़ी हाणे थोड़ो पाण कंदा आख़िरी ताईं। कॾें कहिंखे माल ॾियणो आ, छा करिणो आ पैकिंग या कुछ बि?
हा -हा।
भाई काॾे शेडोल मोकिलणो आ, कटनी मोकिलणो आ उ सभु कंदा पाण हाणे।
हा, बियो छा इयो त आ।
हा, ऐं हो सभु पाण कंदा भई मर्दनि खे ऑर्डर कहिड़ा तनि मर्दनि खे पतो न,
हा, बारिश पए ती हुते?
हाणे मौसम ठतो आ बारिश जो, मां थूम अदरक या गांठ्या कया हा।
अच्छा।
कल्ह किया हा मुंहिंजा सुकी विया आहिनि, पर उस अध ॾीहं निकती। हा मुंजा सुकी या, कल्ह, ट्रोॾयूं किया ॿई ॾीहं, त अॾ उस तिखी निकिती त लॻभॻि मुंजा वाहखा थी वियाइनि।
अच्छा।
हा।
हा न अॼु असांजे हिते बि बरसाति मंझंदि खां चालू थी वई आ न चङो मींह पियो आ अॼु बि। कल्ह बि शाम चङो पियो हुयो अधु किलाकु खनि पियो हुयो अॼु हुते चङो वध
असां वटि छा ता करनि, भया असां वटि मेलो लॻल आ।
अच्छा।
भया आहिन न, मटकी दॿाए छॾंदा आहिन हेठ।
अच्छा।
अगर मटकी दबाईंदा आहिन त मींह घट पवंदो आ ॾाढो।
हा।
त हे छा आहे मटकी दबाई तन त हू मौसम ठीई तो अचे पर मींह नथो पए।
अच्छा, न हिते पए तो कल थोड़ी देर पयो पर उमस ॾाॾी
न पए बि तो त ॿ ट्रे बूंदियूं।
अच्छा, न न हीते हाणे पं चंगो पयो मीह हिते चङो जझलो पयो सुठे सां पाणी किरियो आ। मौसम थदो थी वयो आ, अउ कल पयो त कल ॾाढी उमस थी कल पयो अध किलाक खन। रूमस थी वई ॾाढी।
भयन मटकी दबाई काने
पांजे हिनमे बिजनस जे करे मेल जे करे। त मेलो ख़राब थी वेंदून न हा।
छा थींदो त हाणे हुनखे कुझ हर साल कंदा आहिन हिते मेला ॾाढा लॻंदा आहिन ॾाढा मेला।
हे मेलो, हो मेलो, ॾाढा मेला लॻंदा आहिन हिते।
पो वेंदा आहयो ताहां ॾिसण?
साल में हिकु दफ़ो, ईअं कोई जेको ॾाढो इंट्रस्टिंग कंदो आ।
तॾहिं वेंदा आयूं न त हे भयन जो मेला भया वेंदा हूंदा।
सिंधी ईअं जेके अचन तीयूं छोकरियूं चकर लॻाइण या छा रख लॻाइंदी बाक़ी न।
ॿाहिरियूं छोकरियूं, हा, हा, पर मेलन में बि कोई सस्तो सामान थोड़ी न मिलंदो आ हा।
हा न मिलंदो तव मिलंदव वेंदा आयूं असां बि ॻोल्हे ईंदा आयूं हा। ब ख़ुशी और पापा खे ॾेई त अचेस मिलन तव।
त स सस्तो सामान मिलंदो तव?
हा ॻोल्हे ईंदा आयूं असां, असां छा आहे हो कन जी इयरिंग वग़ैरह या कुझ नंढा नंढा सामान स्पंज वग़ैरह सभ वठी ईंदा आयूं।
अच्छा।
हूं। हा।
हम्म।
वठी ईंदा आहिन ॿार खा। हिन दफ़े त पर्स बी बी सै पर्स छा त पर्स मिला डेढ़ डेढ़ बी बी सै पर्स। एॾा पर्स मस्त, मां छह सै पर्स वठी आई हुयम। अउ ॿार वठी आया मस्त पर्स वठी आया बी बी बी बी सै पर्स।
अच्छा।
स्टैंडर्ड पर्स मस्त।
सुठी आ न पो, मिल बी बी सै मिलन त अथव सुठे में बी अढाई सै में सुठे खां सुठा पर्स मिलंदा आहिन। ई दुकान में मिलंदा आहिन।
मां छै सै वतो हो उच्चो पर्स हुयो, हे छोकरियूं छा आहे हिक गिफ्ट ॾ रहंदी आईन टॉप वग़ैरह त वठी ईदी आहियां मां बि टॉप वठी आयम अढाई सै जो टॉप मिलियो मूंखे मां पंहिंजे लाइ ई टॉप वठी आयमि।
अच्छा,
मूंखे शॉट टॉपर न आहिनि त भई जेसि ताईं जेसितां बटण चालू बटण आहे न उतां खां चालू थी वञे।
हा,
त मूंखे शॉट टॉप वणंदा आहिनि त मां टॉप बि मां पंहिंजे लाइ बि टॉप वरितो कलर बि बढ़िया मिलियो शॉट बि मिलियो। बाहूं बि ॿढियां मस्त अउ कलर बि जो़रदार हुयो नेवी ब्लू कलर कलर ज़ोरदार।
हा, अच्छा ह ह
छ पैंतालिय